रोज
जय झूलेलाल कीअं आहियो?
शुखुरु साईंअ जो तव्हां ॿुधायो तव्हां कीअं आहियो?
असां बि ठीकु आहियूं। किथां ता ॻाल्हायो?
ॻाल्। मां कानपुर मां।
मां खंडवा मध्य प्रदेश मां।
मे। खंडवा मां, अच्छा इंदौर जे पासे खंडवा।
जी।
हा मुंहिंजा पेका इंदौर में आहिन न।
अच्छा- अच्, छा किथे इंदौर में किथे?
इंदौर में पहिरीं असां मऊ में रहंदा हुआसीं।
अच्छा।
मऊ न आ इंदौर जे पासे में!
हा हा
ह हुते, हुते मुंहिंजी फ्रेंंड जी शादी थी नाले मोतीराम जी धीअ कविता, हुन जी शादी खंडवा में थी हुई। स
अच्छा अच्छा।
हा त पहर इंदौर में पहिरी राज महल कॉलोनी में रहंदो मुंहिंजा पेका हाणे हिकु सौ तीन में विया आहिन आनंद विहार में।
अच्छा अच्छा।
तहांजे केरु रहनव इंदौर में?
हा मुंहिंजी भेण रवंदी आ मतलबु मुंहिंजी कज़न।
अच्, छा उआ किथे रहेस इंदौर में?
राजवाड़ा।
हा त मुंहिंजा पेक मुंहिंजे पेकन जूं दुकानूं हिते आहिन। सपना संगीता टॉकीज़ आहे न! सपना संगीता सां मेडिकल स्टो राधा सवामी मेडिकल स्टोर ऐं बापू बाज़ार में त आनंद हॉस्पिटल सामूं दिलीप मेडिकल स्टोर आहे।
अच्छा अच्छा।
हा मुंहिंजे भाएटिंयन जो हुते कम आहिन पंहिंजा, हा हा। शुखुर साईं जो, तवहां ॿुधायो?
सब बढ़िया आहे।
बस बढ़िया, कार्यो बढ़िया, अलाए किथां किथां माण्हुनि खे मिलाए थो।
हा सही ता चओ।
अलाए किथां किथां माण्हू, हिकु माण्हू मतिलब न जान न पहचान पर प्यार की झूलेलाल जे नाले में प्यार बरकत त माण्हू हिक ॿिए सां ई ॻाल्हाए थो ईंअ लॻे थो पंहिंजनि सां प्या ॻाल्हायूं।
हा सही ता चओ, ईअं बि नथो लॻे की कोई प़ायो थो ॻाल्हाए।
परायो तो ॻाल्हाए।
ॿियो तां छा कंदा आहियो?
मां मां घ मां एक्चुली में सिक्सटी फाइव प्लस लेडी आहियां।
अच्छा!
हा मां मुंहिंजी मां एक्चुली लास्ट ईयर मुंहिंजे हसबैंड जी डेथ थी वई आहे। त मां, हा मूंखे हिक ई छोकिरी आहे।
अच्छा, तहांखे हिक ई छोकिरी आ!
हा हा, त हाणे मुंहिंजी मतिलबु धी नाठी जी घर इ मां रहंदी आहियां।
अच्छा अच्छा।
हा मुंहिंजो मकान कांस बंद पियो आ हुते।
अच्छा।
हा हा त धी न मुंहिंजा सेंणं ॾाढा सुठा आहनि ॾाढा सुठा आहनि सेंणं।
हा या सही आ भई सुठा हुजिणां खपनि।
हा हा नाठी मुंहिंजो ॾाढो गुरू महाराज दया करे पुट्रनि खां वधीक पुछंदो आहे।
सही आ सही आ।
हा इंअ त मालिक ॼी दया आहे हलीआए, अञां ताईं त हले पियो अॻियां साईं भी भलो कंदो। तहांजो घोटु राजा छा करे?
मां अञां नंढी आहियां।
अच्छा अनमेरिड अच् बच् पढ़ाई वढ़ाई पिया कयो? छा पी पढ़ाई करीं ॿेटा?
हा मुंॼो बी कॉम फस्ट ईयर आ।
अच्छा अंञां नंढी आए सतरे अरड़ें सालें ॼी।
जी।
हा मुंहिंजो ॿि ॾोहिटो करे प्यो बी टेक नोइडा मां
अच्छा अच्छा।
हा मुंहिंजी ॿि धीअ जॉब कंदी आ टीचर आए हा। हा उहा ॿि डबल एम ए‌ बी एड सभ कयल आ टीट ॼो सब क्लीअर आहे।
अच्छा अच्छा।
हा हा उहा ॿि पढ़ियल लिखियल बढ़िया आए हा हा।
सही आ ॿियो ॿुधायो
शुख़ुरु शुखुरु साईं, पापा छा करे बेटा?
आ मुंहिंजा पापा कारखाने में जॉब कंदा आहिन।
अच्छा अच्छा मम्मी हाउस वाइफ?
हा मुंहिंजी मम्मी रोटी करण वेंदी आ घर में।
अच्छा अच्छा बढ़िया ॾाढो सुठो कमु आहे, ॾाढो सुठो कमु आहे रोटी ॼो ॿि।
हा।
हा बढ़िया आहे ॿियो छाहे, माण्हुंनि खे विहणु न खपे फालतू।
हा सही आ।
हा मां ॿि ख़ूब कोचिंग पढ़ायूं आहिनि, इलाही मां ॿि कोचिंग पढ़ायूं आहिनि।
अच्छा।
ॾाढी ॾाढी मां इंदौर ॼी हिते मऊ ॼी मां ख़ुद एम ए कयल आहियां। खाली जवाब
छा ता चओ?
एम ए, एम ए।
अच्छा एम ए कहिङे सब्जेक्ट में? अच्छा इकोनोमिक्स, बढ़िया आहे, बढ़िया आहे।
पंतालीस, पंतालीस साल पहिड़ी। असीं सभु भेनिरू पढ़ियल लिखियल आहियुं सभ्। हा भेंण ॼो ॿार को डॉक्टर आहे, को इंजि् इंजीनियर आहे सभु ॿार को हिकिड़ी भेंण जे ॿार ॿई दुबई में रहंद टीचर आहे ॿी डॉक्टर इंदौर में आहे, हिकिड़ी भेंणि ॼी अपोलो में डॉक्टर आहे। असांॼे सॿ पढ़ियल लिखय, अॼकल्ह पढ़ाई लिखाई जी ॾाढी वैल्यू आहे भईया। ॿार पढ़ियलल लिखियल ज़रूरी आ तव्हां तूं ॿि बेटा ख़ूब पढ़ाई कजाइ ख़ूब पढ़ाई कजाइ।
ज़रूरु।
पढ़ी लिखी करे लायक़ ठही वंॼे, लायक़ बिल्कुलु
जी, वई ठाहिणों आ वई ठहिणं ॼी कोशिश आ।
हा भा अथी तोखे बेटा?
ॼी नंढो आ अना नाइंथ क्लास मा।
अच्छा, उनखे तूं पढ़ाईंदीअ त उहो ॿि तोखे ॾिसी पढ़ंदई घर ॼी जड़ मज़बूत ईंदी आ न पंहिंजे पाणे ॿार बढ़िया थींदा आहिनि, बस यादि रख जेइ मम्मी पापा जो असली संघर्ष केॾो आहे, असांखे मम्मी पापा खां अॻियां ॾाढो वञिणो आहे। उनहे संघर्ष से कामयाब करणो आहें।
सही आ सही आ।
हा मुंहिंजी बि धीय ॾाढी ग़रीबीय मे पली मेहनत मां बि कई हिनि हा-हा बिल्कुलु हिंने पपा बि विच नौकरी कंदो मां बि ख़ूब मेहिनत कई पर धीय खे पढ़ायो।
सई आ।
हिकु वेलो खाई करे बि धीय खे पढ़ायो।
हूंं
भॻवान दया करे छोकिरी मुंहिंजी हुशियार हुई पढ़ाई में बसि मदद मालिक दया करे सुठो ई सुठो सभु थी वियो। सुठो सोचंदासीं सभु सुठो ई सुठो थींदो। सुठो ई सुठो हाणे कॾी कानपुर में के तव्हांजो रहे कोन रहे?
न-न कोई न रहंदो आ।
तव्हांजे खंडवा जो त भई उहो ॾाढो फेमस आहे, जेको सिंगर भई ज़ाल मुर्स ॻाल्हाईंदा आहिनि मीना-मीना।
कैरु
ॿई जेके ज़ाल मुर्स न सिंगर आहिनि, ॻाल्हाईंदा अनि खंडवा वारा। गाना ॻाईंदा आहिनि, हा-हा ॿई हिकु जहिड़ा कपिड़ा पाईंदा आहिनि।
अच्छा।
अरे ॾाढा फेमस आहिनि पूरी नालो शायद मीना मिखे लॻे थो है।
अच्छा, तहां कीअं पहचाणो हुननि खे?
त यूट्यूब में जे ईंदा आहिनि, सॼो ॾीहुं फेसबुक में
अच्छा।
हा, ॾाढा खंडवा जा ई आहिनि, छो छोकिरी इदौर जी आहे, माई हुनखे ॿ धीअरुं ॿ हिकु पुट तस, वॾो तस पुट वीह ॿावीह साले जो एॾा त यूट्यूब में कमाइनि गाना ॻाए-ॻाए एॾा पिया कमाइनि जंहिंजी हदि हं
कोई बजाज अनि छा?
छा?
बजाज आहिनि छा?
न-न हिंदुस्तानी आहिनि।
अच्छा।
हा ॾाढा पिया कमाइनि, ॾाढा पिया क एॾो-एॾो यूट्यूब उते हेॾो यूटयूब ते भई जलवा अथनि जलवा हुननि जा भईया। हिकु हिकु जहिड़ा कपिड़ा पाईंदा आहिनि ॿई ज़ाल मुर्स हिकु जहिड़ो हूं ॻाईंदा आहिनि मस्तु मस्तु। खंडवा, न भाई खंडवा जो आहें छोकिरी इंदौर जी, शादी करे खंडुवा आई आहें।
अच्छा!
हा ॾाढा तव्हां यूट्यूब पे ॾिस, ॾाढी मस्तु ॾाढा मस्तु ॻाईंदे पया सॼो ॾींहुं।
अलाए मूंखे ख़बर कान्हे।
हा-हा
तव्हांखे कानपुर में रही करे ख़बर आहे, मूंखे खंडवा में रही करे ख़बर कान्हे।
ॾाढा फेमस आहिनि, ॾाढा फेमस आहिनि।
अच्छा-अच्छा!
हा मां त ॾिसंदी पई आहियां गाना, मां त फॉलो बि कयो हिनखे।
अच्छा सी आहे
ॾाढा बढ़िया ॾाढा बढिया गाना गाईंदा आहिन
हा
पुराना बि नया बि पाण पार्टी माण्हू सॾु कंदा तस आलाए किथे किथे ॼा
अच्छा
हां हिकिड़ी इंदौर जी पूजा आहे पूजा पाली वाल उहा सिंधीअ सां शादी कई तईं उहा बि ॾाढो पई कमाए सिंधियुनि लाॾनि में इलाही पई कमाए
अच्छा अच्छा
हा पूजा पालीवाल आहे उहा सिंधीअ सां शादी कई अथंई
अच्छा
एॾो पई कमाए एॾो पई कमाए बापरेबाप पढ़ियल लिखियल कुझ कोनेका कमायईं गानन में कमाई
हा सही आ हा हा सभु ॻोल्हे वठंदा आहिन पंहिंजो पंहिंजो रास्तो कमाईय जो
हा हुनर आहे बस ॿियो कुझु कोन्हे हुनर आ हुनर ऐं घणा त मेहिनत करे बि उएंई हलुन पिया न पियो भाग वरेनि
हा सही आ
बसि साईं जीअं हलाए शुखुर आहे शुखुर
हा शुखुर
ॿियो छा हा ॿियो ॿुधायो घर में केरु मम्मी पापा दादी वग़ैरह आहे
न दादी न आहे मम्मी पापा मुंहिंजो भाउ ऐं मां
अच्छा अच्छा
जी
कॾहिं इंदौर ईंदसि पोइ तोखे कॉल कंदी संई इंदौर खंडवा त खैर
खंडवा बि अचजो
हा इंदौर खंडवा त खैर पासे में ई आहे
चार साढी चार कलाकु आहिनि न
चार कलाकु जो रास्तो आहे हा हा
हा
हा मां अञा हाणे त आईं आहियां सुभाणे थींदो महीनों इंदौर मां हा ब महीना रही आयिस हा हा ॿियो ॿुधाए केहिॾी ख़बर छा
बस सभु बढ़िया आहे।
झूलेलाल जी मजे मौज सोई पुत चालीहें जी। आहिनि हित सिंधी आहिनि खंडवा में?
ॾाढा। खोड़ सिंधी तव, असांजे हिते न, मतिलब पूरी सिंधी कॉलोनी आ। छह गलियूं अन सिंधी कॉलोनी जी, ज़ीरो खां वठी छह ताईं, सत गलियूं अन मतिलबु।
अच्छा, हेॾा सिंधी आहिनि खंडवा में?
ॾा और पतो तव असांजे हिते सिंधी कॉलोनी त छॾो पदम नगर में बि पूरा सिंधी सिंधी, ॿियो वरी कॉलोनियूं आहिनि हिते ॿियूं भी। सोसाइटियूं, उते बी सभु सिंधी सिंधी।
त, खंडवा में छोकिरन छोकिरी शादी थिए थी आसानी सां?
छा सां, आसानी सां?
नथी थिए न?
न न न।
इलिहाई छोकिरा असांजे कानपुर में वेठा तव छोकिरी नथी मिलेनि मुखे ॿुधाए?
असां हिते बि नथियूं मिलन वीचारनि खे छोकिरियूं।
उहो ई त चवां ती नखरा आहिन छोकिरियन खंडवा शहर नंढो आ।
हा, सही आ।
खंडवा आहे, वॾो सुठो शहर आ न?
न, नंढो शहर तव।
अच्छा, नंढो शहर आ?
ॾाढो नंढो शहर आ।
पो सिंधिनि जा कम कार सुठा हलन पया हुते?
हा हले हली वेंदा तन सुठा।
हींअर मां जावरा वई हुअसि जावरा हिक नंढो गांव हुनमें सिंधी इलाही वेठा आहिनि।
अच्छा।
जावरा में?
अच्छा, ॾाढी जॻह सिंधी वेठा तव कलकत्ता और बीहार, अलाए किॾे किॾे सिंधी वेठा तव, कोॉलिंग में कोॉलिंग में। मां ॻाल्हायां ती मुखे पतो पए तो कि किथे किथे सिंधी वेठा आहिंनि।
अच्छा, एड़ा शहर एड़ा गांव नाला ई ॿुधा अहिड़े नाल, मतिलब पतो आहे सिंधी रहन ता असांखे।
हा, अलाए काॾे काॾे वेठा आहिन।
ॾाढी सही ॻाल आ न?
सभ जॻह फैलियल आहिनि असांजा सिंधी।
तॾहिं तॾहिं ऐ एप सभिन खे जोड़े तो न पतो पए सिंधी आहिन किथे किथे। इहो एप में ईयो ई त फाइदो आ न। पतो तो पए न भई सिंधी आहिनि किथे किथे। हा, ॿयो ॿुधाइ बेटा केड़ो हाल चाल?
सब बढ़
मम्मी घर में वेठी तई?
हा, घर में।
अच्छा, घर में कम कार कंदी ऐं बेटा न?
हा कंदी आयां न।
मम्मी वेंदी रोटीयूं त तूं ठाहींदी हूंदीअ न?
हा रोटी मम्मी ठाहींदी आहे, बाक़ी सभ कम मां कंदी आयां।
अरे वाह, मम्मी खे बढ़िया हेल्प थी वेंदी आहे।
हा।
बढ़िया बढ़या धीअरू हुजन त भईया सुठो जे म माइटन खे हेल्प कराइन सॼो ॾींह वेही करे।
हा, सही आ।
अच्छा बी कॉम कुझ अथव एम ठऊण जोे बीकॉम के बाद क्या बन छा ठवण जी इच्छा तई?
जी मां एमपीपी एस सी सोचियो होयो पीएससी एक्ज़ाम जो स्टेट पीएससी हूंदी आ न जीअं यू पी एस सी हूंदी आ, हुन खां हेठियां डेप्यूटी कलैक क्टर जी पोस्ट लाइ एमपी पी एस सी हूंदी आ
अच्छा।
उहो सोचियो हुयो, बट हाली छा आहे फाइनेंशियल कंडीशन ठीक कान्हे, मुंजे पपा खे न पिछले साल मतलब ओ दिसंबर में मुंजे पापा खे बैग गैंगिंग थियो अस त घुटने खां हेठ पैर कटजी व्युस
अरे सतगुरू पो
हा त हाली फाइनेंंशियल कंडीशन ठीक कान्हे त मूंखे गॾ गॾ जॉब बि करणी प पवंदी। और उहा एग्ज़ाम इअं आहे कि भई सॼो ॾींह पढ़ाई कयो तॾहिं तां निकिरी सघंदव न त न। त उहो त मां छॾे ॾिनो, एमपी पी एस सी जी तयारी कयां पई पर हाणे छॾे ॾिनो जो कि जॉब सां गॾ गॾ त न थी सघंदी और हा मां कम